उं
केना हाल चाल अछि।
ठीक छैय अपन कहियौ।
अपनो ठीक अइ कीसभ करै छी।
बैठल छी, मम्मीसभ ठीक यै।
हाँ मम्मी सब त ठीक यै की भेल कैइला मसुआके बाजै छी?
नाह किछो नहि।
ओ हमरा भेलेया कुछो भेलैया तहि दुआरे मसुआ के बाजै छी। तबियत उबियत ठीक है न?
हाँ ठीक छैय तबियत सब दबाइ चलै छैय की करबै जिन्दगीमे
एतबे रहि गेलै हमरा कि दवाइ खाउ आ जिंदगी बीताउ
उतऽ सभके है तऽ की कहै छियै सभके तबियते खराब होइ छैय। हुनका मौसममे सएह छियै। की करै छलहुँ एतक? हेलो हेलो फेर नेटवर्क इसू भऽ गेलै। हेलो। हेलो। हेलो आवाज नै जाइये? हेलो,